हेलो की हाल छै हो समाचार
ठीक ऐछ अपन कहू ठीक छिये अहाँ
हा हमहुँ ठीक छी घर में सब ठीक छथिन नऽ
हा सब ठीके छै अहाँंके दादी माँ सब
हँ सब ठीक छथिन भऽ गेलै खेनाइ पिनाइ
नय अभी तऽ चढ़ेबे करलियै करैला उसने छैलियै तऽ सोचलियै कनि अहाँके फोन आइब गेल तब तक तऽ हम
हँऽ आर चावल बनेबै की रोटी
रोटी बनते राधा काएल बृहस्पतिवार करता तब दाइल रोटी आर करैला बनतै
लेट भऽ जाइ छै तऽ हमरा सबके खाना बनाबै में दस बजे तक तऽ शुरुए करै छियै
आ टुएसनो जाएत जेबै नऽ नय बनाएब मतलब कॉल पूराइ ले छिय
अच्छा हँ ट्यूशन जाइ छियै सुबह मे सात बजे से ग्यारह बजे तक
अहों बिहार पुलिस के तैयारी करै छै कि रेलवेयेवला
ओ मतलब करै छियै फाउंडेशन बैच हमसभ बुझलियै प्रॉपर बिहार पुलिसके करला सऽ नऽ नय भऽ पाबै छै एहि दुआर ऐ एहि सोच करै जे फारम निकलता उ भैर देबे आ जँ मे भऽ जाय कऽ लेबै ह कियकि एगो पर रहला से नय होइ छै हँ नय होइ छै ऐय दुआरे कि पेपर दे लाे बादो पे पर रिजेक्ट कऽ देल जाय छै रद्द भऽ जाय छै
हँ हँ
तैय केँ कारण एगो पर टिकबे तऽ नै हेतै सब पर ध्यान दै दिअ पड़ै है
हु तब अहाँ पढ़ै लिखै छियै कि नै
अत स गेलै राज राजनगर राजनगर से गेलौं ट्रेन पकड़िक मधुबनी मधुबनी में जै केँ एडमिशन मतलब नामांकन वला फॉर्म छलै से जमा कलरू हन
छ कोन इसकुल में कोन कॉलेज में नामांकन करेलियै
महिला कॉलेज
अच्छा हमरा सब केँ ओतय स सेंटर दै छै
महिले कॉलेज आर केँ भी एस जे कॉलज से विशेष ह हमरा सबके आर के कॉलेज पढ़ै छै सेलफ
अच्छा ज नीक है अच्छा से पढ़ाई लिखाई करू ध्यान दऔ कुछै केँ तैयारी नै करै छियै की
अभी कहाँ किछ केँ करै छियै
नै नै साइड साइड से कनि कनि राखल करू कियकि लाइफ में साइड से तैयारी केनाइ बहुत जरूरी है
हँ मतलब पैसो कमेनै बहुत जरूरी भऽ गेलै आब लड़कियो कें लेल
हँ बहुत जरूरी भैए गेल अछि एतबे बुझियौ कि जब तक पैसा ऐत तबे तक लोक इज्जत सामान देत आए केँ बाद
हु सेह चाहे लड़का होय या लड़की या फिर कोइ होय लेडीस या फिर कोइ सब केँ आइ केँ जमाना मे ने पैसा बहुत मायने राखे
हँ जिम्मेदारी निभाब किछ मे मतलब घर से बाहर निकलियौ पैसा जिम्मेदारी निभैयऔ ओहोमे पैसा मतलब जे एनी होइ छै सब चीज में मूल्य केँ काम आबै छै
हऽ हमहूँ आइ गेल छलुँ राजनगर कॉलेज एते धूप छै आए में तऽ एते परेशान भऽ जाय छै लोक
जलाबै छै लहलाह दै छै लोक कें एते रौदा छलै आए
छै जेना आइग निकैल रहल ऐछ तेन म हऽ हमहूँ गेल रहूँ हम हमरो प्रैक्टिकल एग्जाम छैल ओइ में दू तीन बाइज गेल अबै जाय में चैल केँ कते दूर जै पड़ै छै गांधी चौक से सोचियौ रेलवे स्टेशन
आ ओत से फेर अपना सब केँ जे राजनगर छै ओतऽ से कॉलेज जाय म कते दूर ये विद्यालय जाय मे
वैह में ए बहुत समय लगलाा पर धूप में पैदल एनाय जेनाय बहुते समस्या हो इहा में पूरा दिन बीत गेला हमर
हँ
हू
तब आर सब कहियौ
आओर धूप के कारन से राति के त मतलब कनी मनी ठंढ़ा द दै छै हवा सब चलऽ लागै छै लेकिन दिनके जे आदमी के परेशानी होइ छै लाइट कटि जाइत अछि तब आओर पंखा सभ नहि चलैत अछि तऽ गर्मी स आदमी परेशान होइत ऐछ
गाँंव घर मे तऽ कनि इ भेल के अपना सब के उधर गाछी- वाछी रहै छलै आब तऽ बुझियौ गाछियो सब के कमे अथी भ गेले हे कियाकि सौंसे कटाई भऽ रहल हे वन के
सब पेड़ पौधा मतलब आब केओ पेड़ पौधा पर ध्यान नहि देलक फसल सभ पर ध्यान नहि देलक सभ अपना मतलब घरसँ बाहर रहल तऽ सभ तब पहिले काज पहिलुका आदमी सभ गाछ सभ रोपैत छलय तऽ मतलब फल सभके लेल आब तऽ सेहो नहि केओ रोपैत ऐछ
अ सब सोचै छै कि हम खरीदे क खायब
हँ
हँ मतलब मेहनत कोइ नै करय चाहै छै होइ छै जे मेहनत बिना आबि जाइ हे
हँ
हू येह जे गाँंव घर मे के हँ किछ नै छै किछ करियौ तऽ मे मेह मेहनत करही पड़तै
हँ ओहिके लेल सफल मेहनत करियौ तऽ सफल होयके लेल तऽ मेहनत
हँ इहे ने जे कोनो भी लाइन मे देखियौ बिना मेहनत के ककरो किछो भेलै आय तक
एय
ह इएह बात छै शहर मे तऽ बुझियौ आओर बहुत जादा गरमी लगै कियाकि गाड़ी वाड़ी चलै ओहिसे बहुत गरम धुआं निकल एकटा अत्ते तापमान रहै अछि ताहिके बाद एतऽ ने पेड़ -पौधा के बहुत दूर -दूर तक कोनो नाता नय रहै आर लाइट कटि जाय त सोचियौ घरे में एते गरमी के कारन केतना बार तबियत खराब भऽ जाइत ऐछ हमरा सब के
आ घर मे तऽ कनि म
हँ कनी बाहर निकलि गेल गाॅव कनि इधर उधर चलि गेल तऽ ठीक रहल लेकिन गाँव इधर शहरमे बहुत मुश्किल भऽ जाइ छै गरमी महीना मे
तऽ मधुबनी शहरमे तऽ बहुते मतलब गर्मी छै
एक तर शहरमे एगो इहो परेशानी छै प्रदूषण बहुत ज्यादा होइ छै ओत स केँ हवा स्वच्छ नै रहल कियकि पेड़ पौधा सभ ह पेड़ पौधा सब केँ अथी रहल वातावरण तबे तऽ हवा शुद्ध अबैत रहल
हँ आ पेड़ प अथी प्रदूषण केँ कारण आदमी बीमारो भऽ जाइत ऐछ
बहुत ज्यादा होइत ऐछ ऐ सब में
वातावरण साफ सुथरा वातावरण साफ सुथरा। सुथरा नै रहल तऽ मतलब आदमी केँ बीमारी फैलै छै ओइ स
हु ओर सब सुना तब की करना रहै छी अहाँ सब
हमहूँ सभ ठीके रहै तहै छी अभी खाना बना केँ एलौ है छत पर आब जैब तऽ खाना खैब
अच्छा कथी बनेलियै
रोटी बनैलौ हन और आलू सोयाबीन केँ सब्जी
अच्छा हँ हमरा तऽ सोयाबीन केँ सब्जी बहुत ज्यादे पसन्द है
हँ हमरो पसन्द ऐछ
कियाकि हम सब न ज्यदातर सोयाबीन केँ सब्जी ही बनैब
हँ रवैयो में नीक लागैत ऐछ
हऽ किया की सोयाबीन केँ भी बनाबे केँ बहुत तरीका ऐछ जै तरीका से बनैबै न ओ हऽ हँ सैह बात छै हमहुँ सब करैला बनाबै छी जते दिन से करैला मार बाजार में मिले लगले तै दिन सब पहिले दिन बनाबै छै करैला किय कि कोई नै खाय छै तीत लगै छै न तैय केँ कारण।
हऽ
आ इधर मसाला वसाला पीसे वला कोनो सिस्टम छै नै
हँ
हु तै कान जेना तना बन जाइ है
हँ सेहो भऽ सकै
अच्छा तब कनि मनी पढ़ाईयो लिखाई पर ध्यान दियऔ फ्री समय में जब अहाँकेँ
हँ सोचे छियै मतलब हम हमहुँ ऑनलाइन क्लास लऽ ली ओइ स पढ़ाई करी
हँ देखियौ कनि कनि पढ़ाई करैत रहनाइ ओने बहुत जरूरी छै सा फे छोड़ देबै ओइ केँ प्रति अहाँ केँ लगाव टूट जैत फेर बाद में कहियो प हऽ पढ़े केँ मोन नै करत
इंटर में पड़ै छलियै बारहवी में तऽ मतलब पढ़ै आर में एते मोन लाग लागल जे मतलब राइत केँ दूओ बजे उठ केँ नींन्द खुले छलै जखने तखने तऽ एग्जाम टाइममे तऽ जखने तखने पढ़ै लए बैठ जाइ छलहुँ आब ई भऽ गेल जे जहियासँ बारहमी पास कयलहुँ तऽ मतलब घरके आर आर्थिक स्थिति ठीक नहि छलै ओहि हिसाबसँ पढ़ाइ नहि भऽ भेल आ हम सोचल जे डी एल एड कऽ ली ओम आर्थिक स्थिति ठीक नहि छलय ओहिमे एडमिशन नहि लेलहुँ सन्दीप यूनिवर्सिटीमे ओहिमे कम से कम कम लेल डिग्री लै लेल डेढ़ लाख रुपैआ तऽ चाही
हँ अमहरो प्राइवेट से जे भी कुछ करबे ने ओहिमे पैसा लगबे करै छै आब सरकारियो मे एना फ्री मे नय होइ छै एतबे बुझलियै
हँ आ तुरन्त मे तऽ ओते पैसा नय भऽ जायत और घर के मामला मे तऽ बुझते देखते छीय बिजनेस आब तऽ चलैत नय अछि ठीक ठाक ताय के कारण से डी एल एड नय केलहु ताहि के बाद एस कोर्ट एडमिशन करबेलहुँ बीक बी ए मे तब जाकऽ उएहमे अभी तक फोर्थ सेमेस्टरमे एयलहुँ हन
अच्छा देखियौ को लागल रहू भऽ जायत हमहूँ सब तऽ सिक्स्थ मे पहुँच गेलहु आब की हेतै की नय पता नय आगे
आब तऽ दुइ हँ आब तऽ दुूइए गो सेमेस्टर बचलै अइछ
नय हमरा सबके तीन गो स्न स्नातक बचल अइछ अखैन ह ह अभी तऽ ह पाँचव के देबे के लिए छठा के एडमिशन होयवला अछि
हँ।
हँ। हमहुूँ एक बार डी एल एड के टेस्ट पेपर देने रहियै ओते गया में जा के ले लेकिन हम प्राइवेटसँ पास भऽ गेलियै बसरते मे पैसा के पैसा के कारण हम नय कऽ पेलिय कियाकि हमर पापा के ओते ह की केना नम्बर आयल छल
हमहूँ देने रहौँ बारहवींके बाद सर कहने छलखिन भरि दियौ तऽ देने रहौ नम्बर अथी एडमिशन करबेने रहू ऑनलाइन ऑनलाइन करयने रहू तऽ एक्जाम भेल हमर पटना मे तऽ ओय समय मे हमर भायके बिहार टॉपर वला अथी छलए बुलाबा तऽ हुनके साथे गेल छलहुं तऽ ओ हमर आठ के आठ मार्चके एक्जाम छलय ओतय एकक्जाम देलहुँ ओहिके बाद अयलहुँ तय के बाद जे रिजल्ट आयल तऽ कमे छिआलिसे नम्बर आयल ओहि सँ तऽ सरकारी से लऽ नय सकैय किए ओय मे ओ म
ल सकै छी
त ओहिके लेल तऽ जा चाही जादा नम्बर
हँ अस्सी पचासी कम से कम होइ के चाही तब चानंस रहै छै
हँ सोचलहु आब प्राइभेटमे लेब तऽ एहिसँ नीक हम ओ नी ऑनलाइन करबा कऽ कतो स कतो भेज देत ओए से निक अपने युनिवर्सिटी संदीप युनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी सँ किएक नय लऽ लिअ
हाऽ
तेयके कारण सँ नय करबेलो एडमिशन
हां हमरा तऽ ओ एते दूर सेंटर दऽ देने छेल जाय मे बहुत परेशानी भेल हमहु भाईजी के सङ्गे गेल छलो दू तीन दिन बाद एग्जाम पेपर दऽ के एलो हम
अच्छा
आ तऽ